हाँ राधे राधे।
राधे राधे की हाल चाल?
ठीक छै अहाँ अपन बताबू।
ठीके ये। की सब
की करे अभी तऽ ओहिने बैठल रहौ अहाँ की करै रहियै।
हमु बैठले रहीय घुमेै रही बाहर।
अच्छा खाना सब भए गेल?
खाना पीना भ गेलै। बारिशो होइया उम्हर?
हँ इधर तऽ बहुत बारिश भेल।
ओ इधरो होइया बारिश।
अच्छा हँ इधरो काल्हि राइते सँ भए रहल अखन तऽ कनिटा मौसम ठीको होइया।
हँ अभी इधरो कनेक फ्रेश भेल यऽ मौसम।
अच्छा और बताबू।
और सब तऽ ठीके यऽ चाय पीबै चाय चाय सब बैन गेल।
चाय हँ चाय सब तऽ बनि गेल यए अखने तुरत बना क एलहुँ यए।
ओ घर मे सब ठीक छै?
हँ एते तऽ ठीक यऽ अहाँ के बताउ अहाँ के ठीक यऽ।
हँ ठीके य।
अहाँ के चाय सभ भऽ गेल।
हँ चाय सब अभी नहि भेल यए आब बनबे करत।
अच्छा।
और सब बताउ कुछु गाँव के।
गाँव सभ मे ठीक यए एखन तऽ गाँव सभ मे ओतेक किछु। नहि तब पर भी ठीके रहिया।
ओ मन्दिर सब जाइ छियै घुमै सब लए।
हँ भोरके जाइ छी।
ओ कते मंदिर यऽ अहाँ के गाँव में।
छ दसटा छै दस एगारहटा होतै कम सँ कम।
ओ दस एगारहटा बड़ा अच्छा यै कोन-कोन मंदिर यऽ।?
हमर गाँंव मे छै दुर्गा माता के दू टा मंदिर।
अच्छा।
विषारो माय के दू टा मंदिर छै विषारा भगवतीजी न होइया विषारा माता।
हँ हँ।
ह हुनकरो दू टा मंदिर छै और कालियो माता के मंदिर छै और बजरंगो बली के दू तीनटा मंदिर छै और एक एक टा विंध्यवासनियो माता के मंदिर छै।
भा बहुत सुन्दर।
आओर भोलोबा के मंदिर सब छै।
बहुत नीक छै मन लागै हैत बहुत नैय।
हँ बहुत।
ह
हँ अच्छी लग, बहुत अच्छा लागै छै, मोन स तऽ नीके जेना लागि जाइ छै। अहाँ अहाँक गांव मे कोन कोन मंदिर यऽ?
हमर गाँव मे तऽ ज्यादा भब एकहिटा मंदिर यऽ। मंदिर तऽ यए चारि पाँच टा पर एकटा मंदिर ये, जे बहुत फेमस ये, कृष्ण भगवान के।
अच्छा
के छै आओर विषहारा माता अबै छै। आओर एक बेर अ जन्माष्टमी म मेला लागैए बहुत भव्य।
बा तब तऽ बड़ नीक बात य।
ह बहुत दूर दूर स लोक सब आबैए देखय ल।
वाह
और सबसँ मेन बात छै कि, अपने आप कृष्ण भगवान छथिन्ह ओता।
वाह
हँ तऽ बहुत नीक लागै छै।
के बहुत अच्छा लागल। की कहलियै?
वही कहलहुं, बहुत नीक लागे छेला। आयब ने घुमय ल एहि बेर अगस्त मे जब जन्माष्टमी हेतै तऽ।
अच्छा देखब अगर, मतलब जा सकब तऽ चलि जायब।
बहुत दूर दूर स लोक सब आबे छै घूमय ल। बहुत मनोकामना भी बहुत लोक के पूरा होइ छै। बहुत लोक के कि, पूरा हेबे करै छै।
हँ जे अपन, सच्चा दिल स माँंगै छै ओकर तऽ, पूरा करबे करत।
मूर्ति सब जब बनै छै काना जी के, एत्ते सुन्दर एत्ते गजब
अच्छा मूर्ति तऽ ओ, पहिले न बननाइ स्टार्ट भए, शुरू भए जाय ओतऽ?
हँ तऽ झूलन सब भी होइ छै। आब एक महिना के बाद हेबे करत।
बाह बड नीक लागे या सुनि सबके ई सब बात
आ सोचियो, सुन के एते नीक लागे या, एबे देखबे कत्ते मजा आयत!
ओहेत अंत बाप रे, बहुत अच्छा लागतै देखन्ते।
की कहलहु?
कहलहुँ यही कि जे सुनि कऽ एतेक अच्छा लागै छै देखबै तऽ आरो बहुत जादा अच्छा लागतै।
हँ आओर सब कहू, राइत म की बनेबै?
राएत में बनेब देखियौ, एखन तऽ सोचनेे रहौ बड़ी बना लेब।
अच्छा, आबैए य बड़ी सब बनाबै लए?
हँ हम तऽ बड़ी बनाय ले छी। हमरा तऽ बड़ी सबसे सुंदर लागे या खाय मऽ सब स बढ़िया, सब स नीक।
लागै य स सुन्दर, लेकिन बनबैल एबै नहि करैय हमरा।
अच्छा हँ बहुत आसान छै बनेनाई बड़ी ये।
हमरा से हेबे नहि करै, कतनो बता दै छथिन केओ तऽ हेबे नहि करै छैय, लेकिन खाायमे एते मजा आबेया, कतौ देख लेलौं तऽ मैंग एलौ।
हाँ उहे हमरो जन बड़ी बड पसन्द छै।
ह ह उहोमे प्लेनबला जे जे मे मतलब कुछो ओ कहि कहै छिअइ, प्याज वगैर नै डालै छै।
नै ढ़ा हं उहे हमरो उहे पसन्द छै, मतलब खाली सादा सिम पल जे खाली पानी, बेसन, नमक, हल्दी जे रहै छै बस ओ बेटा चीर जीरा सब बस‌।
हाँ ओ बला केना बनाबै छियै।
देखियौ पहिले बेसन ला के ओकरा बढ़ियां जेना फेंटल जाइ छै मतलब जकरा सं उ
पानिमे देलाके बाद जेहिना ऊपर आबि जाएत ने, एकर मतलब ओ बेसन बढ़ियां से फेंटाएल चलि गेल। तब ओकरा मे कनीटा नमक दा दियौ, कनीटा हल्दी दा दियौ। कनीटा जीरा दा दिऔ।
अच्छा।
ओकरा बढ़ियां सं मिला मिलाइ लियौ तकर बाद जा क लोहिया मे तेल दा क ओकरा मतलब छोट छोट जेहन अपन साइज अहाँके मतलब आकारमे पसन्द या अपन
बना लिअ, तकर बाद जा क की कहै छै ओकरा फेरो निकालि क छाँकि के
तकर बाद जा फेर ओ तेल कनीटा एक कनीटा तेल दा ओकरा मे मरचाई, जीरा और तेज पात द दियौ
हूं।
तकर बाद बड़ीके ओकरा मे द क कनिटा आमानव जे कहै छै झोलब उहे करि लिअ। ओकरामे फेरो पानि दा क अपन बड़ी फेरो फुलि जाएत, उतारि लेबै।
हूं ट्राई करब जरूर हम। ट्राई करब त अहाँके कॉल जरूर करब।
हाँ करबै जरूर करबै। तब हमरो सुनिके खुशी हैत कि अहाँ बना लेलीये।
और सब कहु।
और सब त बढ़िएं अइ‌। खाना सब भा गेल रहए।
हाँ खाना सब त भा गेल।
और घर मे सब की करैया? दादी बाबा सब?
दादी बाबा त ओहिना, बाबा त पण्डित छथि। दादी बाबा दादी त घरे मे रहैया।
एतै त कहै छियै। एं हें। एम्स के बगलमे ऑटो सब एतबा लागल रहैया। नीचा जेबै ने आ जा ने जे सोचबै जा संगे कत लागत घीच क बैसे ला उड़ेले चलि जेतै
हँ बहुत जबरदस्ती इ सब करय लागे छै, कि एकेटा जेबै कत तो, दस टा आबि कऽ हाथ पकैड़ के लऽ के जाए लागत।
कहलैत की हमर जान पेहचान के छीयै कियो।
हँ बहुत लड़ाई सब करय लागै छै।
हुम्म। हमरा तऽ कखनो कला के, हम तऽ आब एहि सबमे अथी भए गेल छी। लेकिन हमरा डर तऽ नै लागैया, लेकिन हँसी लागऽ लागत सबटा देख कऽ। जे एनो किया कर लागै छै। और सब कहु, कतहु घुमैय सबके प्लान बने लाउ कि नै।
चल़ैत रहैया खाली।
हँ।
हँ बसे सब खाली चलैया, और एक-आधटा रहत टेम्पू सब वाला।
ओ। आबू ने एतऽ पटना घुमै ला।
पटना देखियौ ने एखन तऽ। आयब एखन, - एखन नै मगर बादमें आयब।
ओ गोलघर सब घुमले छेलौं।
नैय अखन तक तऽ नै उम्हर गेले नै छौं अभी तक।
ओ, और की कहै छै। ओत गेल छियै खुरहान के जे एकटा मंदिर यऽ बहुत प्रसिद्ध।
हँ डाकनी मन्दिर हँ, ओतऽ खुड़हान में। आर के जे एल कॉलेज नै यऽ।
हँ- हँ।
हम ओतय सँ ट्वेल्थ करले छिये। इग्यारहवीं बारहवीं ओतऽ। ओतय सऽ करले छियै हम। दू साल तब घुमिते रहलियै उधर की।
अच्छा कते नीक लागै हे, एते हम तऽ कुछ दू तीन बेरी घुमलहुं।
बहुत। एतय सँ ओर एतयसँ बहुत लगे पड़ै छै, सात किलोमीटर छै हमर गाँवसँ।
अच्छा। बहुत प्राचीन मन्दिर छै ने।
हँ बहुत प्राचीन मंदिर छै, बड्ड नीक मंदिर छै। बहुस- बहुत साल पहिले ओते मंदिर बहुत साल के छै, कोई रहबो ने करै तखनी ओ मंदिर सब एले रहे।
अच्छा डाकनी माताके।
हँ।
इन्स्टा सब पर भी। इंस्टा सब पर भी रील सब भी आबै छै हुनकर।
हँ।
पता कहै रहै की, खुड़हान में सब। जे इनारसँ दूध निकलैय रहय पहिले।
हँ पहिले ओर दूध निकले रहय और पता यऽ मतलब दोसर कोई जे पापी सब रहे रहऽ ने जे दुष्ट ट आदमी सब रहै रहे, डाकनी माँ ओकरा माइर देबे।
हए
अए कि पीछुएसँ अगर कोइ रहै रहे ने ओकरा मारे डाकनी माँ मारि दै।
अच्छा बापरे बहुत शक्तिशाली छथिन डाकनी माता
हँ बड़ शक्तिशाली छथिन।
आब तऽ खैर एहन पूजा नहि होइ छै जेहन पहिले होइत रहै।
हँ आज कैल तऽ सब अपन-अपन और जादातर कोइ गाँवमे रहैए लऽ नहि चाहै छै। इहो लए कऽ भैऽ जाइ छै।
और ऐत गेल छलौ नया नगर के मंदिर?
हँ हम तऽ इधरो घुमि के ऐलो रहेै सोम दिना। उधरे से ऐल रहु सोम दिना गेलौ रहौ उधरे।
आ ओतौ ओतौ मतलब भगवती जे छथिन बहुत प्रसिद्ध छथिन ने प्राचीन छथिन।
हँ बड़ प्रसिद्ध छथिन। बड़ भयानको मंदिर छै बहुत बड़का टा के मंदिर छै।
अ हमहुँ गेल रही घुमै लऽ ओतऽ।
केहन लागल रहे?
बहुत नीक लागल लेकिन जदा देर तक तऽ घुमिए नहि सकलहु पाँच मिनट घुमला रही बस पहिने को कोनो दोस्तके साथमे गेल रहियै। तऽ हुनका कतौ काम रहै तऽ जल्दी मे रहि तऽ बस वही दू चारि मिनट घूमलियै फेर चलि गेलिये
सेे बात छै तऽ कोनो बात नहि फेर दोसर बेर चलि ऐब अहाँ।
हँ एहि बेर एहि बेर ऐब त आहूं ऐब नऽ मिलैलेऽ। घुमब सब मिलके